हेलो नमस्कार
और बतायै अहाँ के की हाल चाल छै
ठीक सभ नीक छी अपन बताई सभ नीक छी
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै अहाँके खाना खा लेलियै
हँ हम खाना खा लेले छी अपने खाना खा लेने छी
हँ हमू खाना खा लेली छियै आओर बतयै ने अहाँ के अहाँ के तरफ के मौसम कैसन छै
हमरा तरफके मौसम बड़ा नीक छै रौदा बड़ा तेज छै
उधर रौदा है कि नहि छै
हँ इधर भी बड़ा तेज रौदा उगै छै बड़ा गर्मी पड़ै छै अहाँके का बताउ अहाँके हम तऽ परेशान हो गेल छै गर्मीसँ आओर बतैयै ने अहाँके ओरी भी रौदा काफी उगै छै
हँ एने भी रौदा काफी उगै छै बड़ा तेज रौदा उगै छै
ओ
रौदा मे छतरी ले के बाहर निकले जाइ छै ने
हँ निकलबे तऽ छतरी ले के बाहर निकल रौदामे काहे कि बड़ा रौदा है रौदा से बचिये के रहलामे भलाई हइ
लाइ हियै अपने नारियल पानी पियै छै
हँ हम पियै छी अहाँके पियै छियै
हँ हम नारियल पानि पियै छै शहर गेल छियै ने तऽ वहाँ बड़ा सस्ता नारियल पानि दै छै वहाँ बीसे रुपआ मे दे दै छै गन्नाके जूस पियै छै अपने
हँ हम पियै छियै अहाँके पियै छियै
हँ हमहूँ गन्ना के जूस बड़ा पियै छियै
आओर बतैयौ ने अहाँके गन्नाके जूस कैसन लागै छै
हँ गानाके जेस बड़ा मीठ लगै छै तऽ ओ लगले एनर्जी दे दै छै के
हँ ई तऽ बात छै
दे दै छै देहमे शक्ति मिल जाइ छै
हँ ई तऽ बात छै आओर बता आओर बताबै छै अहाँके खानामे कथि कथि बनावे आ जाइ छै
हमरा खानामे बिरयानी बना लै छै ए-दालि चावल सब्जी पनीर बिरयानी ए-आ मीट बिरियानी खस्सीके मीट बिरियानी ईसभ बना लै छै आओर मोमो चाउमिन न ओखै छै
हँ
ओ बना लै छै मोमो बड़ा नीक लगै छै ओकर चटनी भी बड़ा तीखा तीखा लगै छै बड़ा नीक लगै छै
हँ मोमोज बड़ा नीक लागै छै अहाँके सबसे अच्छा नीक खाना मे कथी लागै छै
हमरा बड़ा नीक लगै छै मीट चावल बड़ा नीक लगै छै अपनेके की लगै छै खानामे
हमरो नीक लागै छै मीटे चावल नीक लागै छै आओर बतैयौ ने हँ बहुत नीक लागै छै
हँ खाइ छै अपने छै मीट
हँ हम खाय छियै मीट चावल बड़ा नीक लागै छै बड़ा बढ़ियाँ स्वादिष्ट लागै छै अहाँके तऽ आजे बने-बनाबै छियै मीट बनयले छियै बड़ा निमन बड़ा नीक लागै छै बड़ा अच्छा बन गेल छै
हँ
आओर बतैयै अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छै न
हँ पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै अपन पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छै
हँ हमरोसभ पढ़ाइ लिखाइ सभ नीकसँ चलै छै अच्छामे पढ़ै छी
हँ
विज्ञान लेले छै
हँ- ह विज्ञान लेेने छियै
त इ सँ ऐं इसी बार एक्जाम भेलै छै
हँ इसी साल एक्जाम छै लेकिन हम ई साल ना दै छी इम्तिहान ई साल हम ना दै छी अगला साल देबै
अगला साल देबै
हँ अगला साल देबै इ साल कोनो कारण से ना दैय आओर बताउ आओर ब- तऽ य ना अहाँ के पढ़ाई लिखाई कुछो नया हुनर सीखै के मन करत हइ की ना
हँ न-नया हुनर सीखैके मन करै छै एगो क्लास कीनै छै सात हजार मे तऽ ओही सीखै छै
अच्छासे पढ़ाइ होइ छै न
हँ अच्छासे पढ़ाइ करै छी हम
ओन्ने बरखा उरखा होइ छै की ना
बरखा होइ छै
आँधी भी बहै छै
हँ ऐंन्ने रौदा बहुत तेज छै आओर बहुत गर्मी लगै छै रौदा बड़ा तेज है इस तो गन्ना के जूस पियै छै तऽ पेट ठण्डा हो जाइ छै के
हँ ई तऽ बात छै अहाँके आओर बतैयौ न अहाँके ऐं घूमे जाइ के मन करेऽ छै की न
हँ हमरा कहाँ बहुत जगह घूमय जानेके मोन करै छै अपने कहाँ जाइ छै घूमे
हम तऽ जाइ छियै मोन करै छै हमरा जाइ के कश्मीर जाइ के बड़ा मन करै छै
हँ पहाड़ होइ छै पोखरा घूमेै छै न भले कश्मीर
पहलगाँव
आ पेहलगाँव पहलगाँव
हँ बड़ा बड़ा सुन्दर बड़ा नीक जगह छै
जगह छै महँगा महँगा चीज मिलै छै
हँ आ बड़ा पर्यटक लोग भी बड़ा घूमे जाइ छै
हँ बड़ा उहाँ शुद्ध शुद्ध हवा लगै छै
हँ स्वच्छ हवा बहै छै ब- वातावरण सब प्रकृतिक स्वच्छ से वातावरण
होइ छै के वहाँ के
पहाड़ी एरिया छै
पहाड़ी एरिया छै झील भी छै झील भी बड़ा म- अच्छा अच्छा तीन
हँ आओर बतैयौ अहाँके अहाँके कहाँ घुमे के मन करै छै
हमरा के तऽ बड़ा घूमे के मन करै छै मतलब शहर मे चलै छै
हँ जरूर चलै छी अहाँके चलबै तऽ हमहुँ जरूर चलबै
ह घूमेय मे मजा आबै छै अपनेके
हँ बड़ी मजा आबे छै घूमे मे अहां के मजा आबे छै घूमे मे
हँ घूमयमे बड़ा मजा आबै छै डेंगीसँ घूम लै छै
हमहूँ एक डेढ़ दू बार घुम ले छी नदीके ऊपर गेल छै
हँ नदी के ऊपर डेंगी से गेल छी
गेल छियै ह ओ लौका बाड़ा पड़ै छै हँ हमहूँ गेल छियै
हँ नदी के ओपार ककड़ी फड़ै छै फिर लौका फड़े छै तरबूज फड़ै छै खरबूज फड़ै छै बड़ा नदी के ऊपार बालू में बहुत चीज रोपाइ छै किसान लोग रोपै छै ने
हँ बहुत चीज रोपाइ छै ओने
हू आओर बतैयौ हँ आओर सब नीक छै अपन बतैयौ ने अहाँके अ बागवानी मे कोन कोन से पेड़ पौधे लगेले छियै
हम बागवानीमे आमके पेड़ लगयनेे छै केराके पेड़ लगयले छै ह अमरूदके पेर लगेले छै निम्बोके पौधा लगाएलै छै निम्बू बड़ा फड़ै छै
अच्छा
हँ अब सब्जी के खेती करै छै आब सब्जी लगबै छै घिउरा लगबै छै लौका लगबै
अहाँके आऔर बाजू ने अहाँके आम मे कोन कोन से आम के बागवानी लगेले छी
ह तऽ जर्दाके लगेने छै दालमाके लगयने छै आ किशनभोगके लगेने छै आ मालदहके लगेने छै मालदह आम बड़ा नीक लगै छै पतला पतला खोइया होइ छै
ई तऽ बात एकदम अ अहाँके सही बोल रहल छियै मालदेव आम बड़ा नीक लगे छै पातर पातर खोइया रहै छै आ बड़ा ओमे रसो रहै छै
हँ बड़ा रस रहय
हँ अहाँके आम रस पियै छियै।
हँ ह्म आमरस पियै छै, आमरस तऽ बड़ा नीक लगैत छै, बड़ा मीठ मीठ लगैत छै।
हँ ई तऽ बात है बड़ा मीठा मीठा नीक लगे छै। स्वादिष्ट लागे छै न।
हस
चलिये अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल। अहाँ के अपन माता, पिता, भाई, बहन बाबा, दादी, सबके अ धूप मे रौदा मे बाहर नानी ले देबई आ अपनो खयाल रखबै निकलबै तऽ छतरी ले के निकलबै, चलियेई ओर ओर बताउ न आओर सब ठीक छै न आओर सब नीक छै न।
हेलो।
छै ने अहाँकी
हँ सब निक छै। ए, नमस्कार, चलिए ठीक नमस्कार।